हाल चाल
बड बढ़ियां हाल चाल छै अहाँ कहु की हाल चाल
हमरो छै ठीक ठाक छै
छेला एकदम एक एल एक गेल ओहि में लागल छै एक गोटे गेल छलेथ वैष्णो देवी
वाह वाह वैष्णो देवी तऽ अदभूत स्थान ए गेल छी कि नै अहाँ
हँ हम गेल छी शायद अहुँ गेल छी न एक बेेर
हम तऽ तीन तीन बेर गेल छी
बाह बाह ओ वैष्णो देवी जे गेल छलैथ तऽ ओ कहलैथ कि वै वैष्णो देवी से फेर ओतऽ चैल गेलौ भैरुजी धनसेर महादेव जे छथिन से तखन स और एकटा केँ शिवखोरी
बड नीक शिवखोड़ियो जे ऐछ से
चैल गेल छलैथ अमरनाथ
बाप रे बा केँ एते तीर्थ केँलैथ यै
हऽ सैह आ तीन दिन में ई सब तीर्थ कऽ कऽ आइब गेला
ओती से प्रसाद आननै छलैत तऽ हम ओतुका वर्णन अलगे सुनलौ सब टा प्रसाद आननै तऽ कहलियैन दिअ नै गेलौ तऽ कोनो बात नै प्रसाद तऽ पाबी
नै नै जी तऽ छैहे प्रसाद तऽ ग्रहण कऽ लिअ तऽ होइ छै जे चैले गेलु
हऽ
आब हम हैया ओझरेयल छी खेनाए पिनाए में की कहब ओइस ओइस छुटकारा हेतै तऽ
ऐल खीन नाना ठीके कहै छियै
आइ बनल छै ओल मूर बनेलु हऽ
बाह बाह अद्भुत कोन देशिए ओल छलै की
हऽ देसिए की एतऽ की विदेशी खैरदब देशी देशी ओल बाड़ी में बड छै
हऽ
बड छै ओल आ से भेल रहै आ ओल उफारे ले हऽ तऽ अपने बारी में की ओल उखाड़े ले गेलौ तऽ कहे छी ओते छले अहाँ कऽ और
वाह वाह
औ औरो कऽ बड पुरान लत्ती छलै तऽ बड पैघ बड जुऐल छलै तऽ ओहै आए तरुआ बनत अखन बनल अ नै काइट कुटि केँ राखल छै
आ गर्मे गर्मे हेतै
गरमे गरम उ खायकाल एक बजेमे खेनाइ
मुर जे हमरा पसिन अइ जे पुछू नहि
बापरे ओल मूड़ आइ बनलों सएह सएह बला बनबे कायल हा
गोट पीसके दा सिलौठ पर गोट आर धन्नी मरचाइ सभ चीज पीस क दियौ
टेस्टी हेतै कनि जें भद तीमन जो ओकर स्वादिष्ट से नहि पूछु खेलहूँ हन कनिये कहलियै एकटा रोट रोटी संगे ताबे दऽ दियौ जखन खेनाइ हेतै तऽखन ओ तऽ तब खा लेलों आब कहै छी ओहि औरक चक्का ला प्राण जाय या होइ या जे कखन तरेतै आ दऽ देबै
हाँ
से छले आ राति मे बनौने छलहुँ कोन के पायस
बा अहाँ तऽ सभटा आइ अद्भुते सुना रहल छी
सएह छै की करबै ये तो तऽ खाली खाइते पीते तऽ रहिते छी उएह कन के पायस जे खीर छलै तऽ ओ अहाँके फ्रिज मे राख देलियै
राखि देलियै ओ आओर नीक भऽ गेल हायत
उहाए आइ भोर मे आन चीज कहाँ जलखै केलहुँ
ना
वहाए एकटा रोटी आलू कोलमुर आ ओह कोनके पायस छलै
हमे हमरो आइ मिलले झुले आइ हमहुँ एरकोच बनौने छलहुँ आ एरकोच मे ए लोरहा आर काटि के तऽ सब बनबै या एकटा पान के पात जेना लगा के ओहिमे सिक्की ए ओकरा सभटा क तइर लेने रहौँ आ तकरा झोड़ाकऽ
ओ इ नहि ईएय ई अहाँ ठीके एकटा नव चीज कोनो देख यौ म कनी अलग लगतै
फूल जेना भऽ जाइ छै ओ झोरमे से बड्ड नीक बुझू एकदम लोजे लोजे पात छलै मुँहे परहक
आब एहिस तऽ आब आरकंच तऽ आब देखै छियै जे भे- जायत तऽ एक दिन सोचै छी जे बनेबे करब एते स्वादिष्ट त सहीमे
हाँ
तहन तऽ आबै येए अथियो कतेक सु - सुन्दर होइ छै मसुरी देल सागा
बाप रे ओ तऽ बड नीक होई छै ओ तऽ पूछू ने ओ तऽ मुह से छू- -ट त नहि तेहन नीक होइ छै
ओ बड्ड दिन कहै छी खेना भ गेल
हाँ नहि ओ त बड नीक होइत छै बाप रे बाप दलि सगा सभ तऽ होइते अछि अद -
बड्ड नीक होइ
ओ सब की कहै छै हरुचि मे रुचि खुजि जाइ छै
आइ साँझ मे झक्का ला कहै छी दारिम मे तोड़ के अनलहूँ
बा धारीमक झट्टा देखियो आब तऽ सुनाइयो अथी भऽ गेल ह
आ खट मधुर वला दारी मे छिये
ओ - ओ वाह - वाह
आठी तऽ रहै छै लेकिन ओहिमे कागजी नेबो कऽ पत्ता दऽ दियौ
हँ तऽ ओकर अलगे स्वाद
हँ कागजी नेेबो तऽ अपन देबे करियौ कनि हे ओकर कागजी निबो प त्ता दऽ कऽ कहे छी की स्वादिष्ट होइय बाप रे बाप
हँ
आइ साँझ मऽ ओकरे झ खा बनाएब सैह छै लोक जुटै छै तऽ होइ छै जे ई बनाबी ओ बनाबी ई करी असगरमे तऽ इहोसभ चीज खायल नय न होइ छै
सकै छै लोकके लेकिन की करतै माया न जाय एतन बला गप धिय पुता सभ दिन थोरे नऽ अबै छै सालमे एक बेर आयल तऽ अपन
तई मऽ होइछ गरमी आ ओहि मे अहाँ कऽ फल फूल होइ छै भ गवानो कऽ तऽ अद्भुत लीला छैन
यै से कि हम तऽ ओ केलहुँ आ कहली कहलियै कि काइल हम कचनाारर के फूल तरने रहौ
ओ बाप रे बाप यै इ तऽ फूल सैह तऽ कहै छी ई तऽ फूलो नय भेटैत छै तऽ अहाँ कऽ तरुओ लऽ भेट गेल बाप रे बाप सही मऽ नाय खेनाय तऽ बड्ड नीक लगैत रहे छै कचनार तरुआ-तरुआ खेनाइ मऽ
तरने रहू से अद्भुत नीक खेनाइ बनल
पिठारवला तो
आओर होइतो छै निक आ जय दिन पिठार नय रहैय संजोग सँ बड हड़बड़ी रहल कतहु एहने जेबाक रहल या कहि हिनके सब केँ कतहु बड़ जल्दी रहै छनि जेबा ओ की करै छी मैदामे कनि सुजी दऽ दै छियै ओहो बुझू पिठारे जेना आ नून हरैद सभटा दऽ कऽ
ओ आ हम बेसन मऽ कऽ दै छियै
हँ सूजी देेते जे छै ओहियो मऽ कनि दऽ दियौ तऽ लागत नय ओना अपकार बड्ड करै छै
बड्ड अकार बड्ड अकारी चीज होइ य
लेकिन वैह
वैह जी हँ जी जे नय कराबै
हँ - हँ
सैह छै खायए लऽ तऽ लोक जीबै य सैह बुझियै
हँ खाये लऽ तऽ लोक सबटा एतै अथी छै
आय आम चीज देख कऽ मोन हैत अच्छा लेब बादमे लेब ई करब कोनो खेनाइ जे ताहिमे गाम घरक मिथिलांचलक जे विशिष्ट भोजन छै, ओहिमे से जे कोनो चीज अहाँके सामने आउत। तेँ हेत जे ओ कखन खा ली।
अ तऽ ओल कऽ तरकारी बनेलहुँ हेँ देशी ओल कऽ आ होम बनेलहुँ हेँ ओलक अचार। आ ओ जे घसलहु हेँ से जे हाथ मे हमरा कब-कब लागल हे। हँ जे बिन-बिना यऽ बिन-बिना यऽ हाथ।
बिन-बिनाय जे अछि ओ अहाँके। सालो भरि नऽ खाइत रहब एक दिनक के मेहनत से।
से आब ओहिमे की करी जे हमरा कनि छुटत, बड बिन बना यऽ हाथ।
ओकरा तऽ ओ। ओ ओकरा तऽ वएह छै जे नेबो रहे तऽ ओकरा कनि रगरु रगेर लेब, करू मसाला जे होइया से हाथ मे लगा लेब। ओहि से कब कभी लोक कहै छै चून लेकिन चून से की होइ छै तऽ कटबो। करै छै
लेकिन ई कभ-कभी छुट जेत ना।
से रहै छै आ ओन। ओना जे नेबो से कनि रगड़ि लेब हाथ के।
हूँ
आ पन्नी बान्हि के जे केने रहितु पोलोथिन जे होइया
हँ।
तऽ एते लफड़ा नहि होयते ये बात छै। की जे करे काल मे तऽ ध्यानो नहि नऽ। रहै छै सत्रह टा काज पर ध्यान रहै छै
उहे माया कऽ लै छी अपन कि भरि साल खायब आ ओल के तऽ मेजन छियै आदी ओल खटाइ नुन तेल मरचाई
नेय पुछु
इएह इएह आचार सब पर मोन पड़ल हे जे बाप रो बा नेबो घस कहे छी झौआ नेबोे निमकी बनेलहुं
हाय
ओ नीमकी के कहे छी जहुआ नेबो कऽ घसेत घसेत जे हाथ काज लेकिन उएह छै ततेक अहाँके फायदामंद छै अहाँके पेत पेटो पेटो खराब भेल अरुचे होइया ओहि सब मऽ अहाँ ओकरा कनिटा के टुकड़ी लऽ के खा लिअ
हँ तऽ ओदम फयदा हँ
ओनहिओ जे कोनो चीज मऽ स्वाद नहि लगैए बुखारे भेलै किछो भेलै ओहिमे कनिए टा के टुकड़ी लऽ लिअ आ खा लियो एहन आ
साल हम अपने नय बनेने छलहुँ पोरका साल हमर सौस पठौने छलथि निमकी तऽ एक गोटे बगल मे अथी छलए की कहै छै घरबार छलखिन हुनका उल्टी होइ छै जे एक दिन हुनका देलियनि तऽ हुनका ओहिसँ रुचि खुजलनि आब ओ हमरा हर दू दिन पर मंगैत
हे देखियौ
ओही मे द हुनके दैत दैत नओ महिना तक
सही मे उपकार तऽ अहाँ केलियए लेकिन ओते रहबो करै तखन ने हम अहाँके देब
हँ अन्त मे हुनके ओ नओ महीना मे ओ हमर ओ खतम केलथि अपना लऽ एको चुटकी नहि
चलू छिए भेले ने उपकारे हू धर्मे भेल कोनो ने कोनो लोक तीर्थ वर्त कऽ कऽ करैए तऽ बुझबै जे ए अहि तरहे केलहुँ सबठाम जाइए के करी धर्म से थोड़े छै
करे छै छल ओ ओहि द्वारा ई बेर ने कोइ पठेलैत हन ने अपने बनेल हुाँ
अच्छा देखियौ हमर तऽ बनल तऽ छै गर लागत तऽ पठा देब तत्येक स्वदिष्ट ऐछ से पूछू ने पटाइए देब आम कऽ रस मे देने छियै फुलय लए
हँ एहिबेर तऽ हम अचार ओना ढेर बनेलहुं कोबी के अचार बनेलहुं कोबियो देने रहि
वाह वाह वाह ये परोड़ के अचार जे सुंदर होइ ये
हँ हँ
नहि पूछू ओकरो ओकरो भरुआ भरुआ लोक तऽ बनबै ये बडड स्वादिष्ट होइ छै हमरा तऽ की कहू तरकारियो मे करैला कऽ भुजिया तऽ नीक लगिते ए
हँ
अखिन ओकर जे भरुआ नीक लगेया से पुछू ने वैएह छै अपकारक तऽ बड होइ छै
होइ छै लेकिन इएह बात जी चहटगर
उएह उएह छैऽ सरसोए सऽ भरू ते की करै छी आब हम तऽ आलू कऽ सन्ना सऽ भरि ले छीिय
तऽ ओहो कोनो बेजाय नहि
ओहो कोनो बेजा नइ ओयो मे कनि आम ताम पीस क खटाइ दऽ दै छै
खटाइ दऽ दियौ कनि हल्का सेरसो ओ दऽ दियौ दऽ दियौ तऽ ओहिस की भेलय तऽ सि मसाले टा नइ रहल कनि कनि आलू भऽ गेलय
हँ पिठारमे लाँ चै छी
कि भेल
अहाँ पिठारमे लपेटि कऽ तरै छी कि बेसनमे लपेटि कऽ
नहि नहि पिठार में की बेसन मे किया ले लपटम बेसन में तऽ बाहर तऽ रहै छी नहि होइय सब कर तऽ कऽ लै छी ओना तऽ पिठार दै छियै की
हँ हँ
पिठार होह जे धान जे एतेक कुटबे छी तऽ ओकर खुदी